जी च छै
प्रणाम सखी
प्रणाम प्रणाम
हमर तऽ सब हाल चाल ठीक छै अपन कहू
हमरो सब हाल चाल ठीके छै
आब बताउ गर्मी बिहार कैसन छैय
गर्मी गर्मी छै की बतायै सखि गर्मी के वजहसँ एकदम गरम घमोरी हो जाइ छैय पाउडर घस घस रहे के दिन काटे छिय
गर्मी तो है य सखी की करबहोझेल आउर की कहियौ
जे ले ते परब करते सखी कोनो नहि उपायना छैय गर्मी से बचाव कतौ न आम के शरबत उरबत पिये छियै
हँ आमके शरबत तनी पीला बेलके पीलाा बड़ी है शरबत पिये के सत्तू पीला
से तो है सखी लेकिन तबो गर्मी से बचे के बड़ी दाम बड़ी व्याकुल लगे छै बड़ी बड़ गर्मी हो गेल छै
ऐने जनू लाइन बहुत काटे छै
जेना
हूँ इतना लाइन काट कटे छै कि भोरे उठै छियै मोटर चलाबै खातिर
जे एने तऽ ततना लाइन के तनी अथी न छै लेकिन तबो काट देवे छै समय समय पर तऽ लाइन मे दे देवे छै
एने देवे छै भोरे देवे छै छै साँझ देबै छै आ रात भेर लाइन काटै छै
वाह तऽ इन्वर्टर इन्वर्टर होके नय सखी
केता चलतौ छ छओ घण्टा सात घण्टा आउ कितना
जे तो है सखी हमरो कन जे इन्वोटर है हमर तऽ खेर ना पता चलै है क क एने तनी लइन मे बेसी न कटे छै तऽ तऽ नीचा दू घण्टा तीन घण्टा लाइन काट देबे छै तऽ इन्वर्टर चलैत छै तऽ हमने पतो नय चलैत छै इ आइन कटल छै से
सँझिया के कनी हवा चलतौ तऽ जीबो तनी छत्ता पर
संझिया के तनि अच्छा लगे छै तनि हवा ठंडा ठंडा
ठण्डा हवा चलैत छै तऽ बैठे छियै वहें परी
ठीके के तऽ सखी पर छाता पर बैठ जाइ छियै तनी एने ओने टहले छियै तनि हवा ठंडा ठंडा लगे छै तऽ तनी बढ़िया लगे छै दिन भर तोइस गर्मी मे व्याकुल होइ छिये कूलरो के हवा नय पता लगे छै सखी अ हमनी के तऽ ए सी उ सी ना छय सखी
रातिया में तऽ
करै छियै
छतआ पर सूते मे ना बनै छै
जे तऽ ठीके क सखी हमरो तनी खुला आसमान मे खुला जगह पे ना नीद पड़ेै छै जमीनै मे ह नीद पड़े छै तऽ
आउ बताउ बड़ी दिन बाद केल फोन उन
हँ सखी अभी तो तनी कार्य के काज निपटाए के सु सोचलियै छियै तनी ओहि से सोचलियै कि य ओ आबै छै तनी एगो फोन आ फ्रेंड वाला कॉल छै तऽ ओकरा में भी बड़ी मन लगेै छै तऽ तनी ओकरे मे बोले बतियाये मे तनी समय काट लेबे छी हे
ओहे काज भेटायल छै हमरो तऽ ओही हमहुँ निप ताबे छियै
ठीक है तऽ सखीयों
एने ओने बैठल सुतल मे हो जाइत छैय कोय टाइम टेबुल के तऽ अथी नैय छै एकरामे जेन समय मिललो तऽ कर ल
और सब चीज खाना उना भोजन पानी भगेल छियै
हं खाना उना नाास्ता उस्ता कर के बैठल छियै आ खाना फेर बनाएंगे
की -की नास्ता भेलौ सखी तोरा
मूंग दैल के बनलो तड़का आ रोटी बनावे छिय ओहे खााय छियै
ह गर्मी में तऽ मूँह घू खााय
खाय छियै
ह
नाास्ता करू के तऽ मन नैय करै छै सत्तू घोर के पिये छियै भोरे -भोरे एगारह बारह बजे नस्त ते करै छियै तऽ कखनी खाना बनेबो दू बजे
ह तऽ दू तीन बजिये जाय छै इनह खाना पीना बनाय खाायमे आ सबेरे नास्ता तऽ देरी होइये जाय छै
आ सबरेके खाहु के मन नै करेै छै सखी ओहि से लेट से बनाबे छिय
नैय ठी की के कला सखी हं तऽ लेट से बनाबे खाबे छियै सवेरे तऽ उठै छियै तऽ तनी आ सत्तू -उत्तू भोर के पी लेबे छियै ने तनी चाय
रहै छै
नानी के आहाँ के -आहाँ के भी चाय के आदत छै सवेरे- सवेरे
बडी चाय के आदत छै मत पूछू हमरा सब आरके हं लड़कन बच्चन बड़कन तऽ सब सबके आदत छैय चाय के भोरे पितो साँझ पितो रात पितो
वाह नैय उतना तऽ हममे के घरमे नैय शौखीन छैय लेकिन तम दू समय बड़ी जरूरी छै एकदम सबरे- सबरे एगो संझिया परीली
हमरा तऽ ह आरके सोचू की चाय हौ तो टौनिक हौ हमरा पापा और के बड़ी पसंन्द चैय बनाबे पड़तौ भोरी -भेरी चाय
जय देवी चाय माय
नहि पियएके चाही बताउ बोलू तऽ बोले लगतौ कि बनाब बनाउ
न जाय दैत छै अभी पियएते छलया कि
बोले से अच्छा है की बना दे दे बना दे छैे सब हे कोइ बना देलकौ अपन चरा देलकौ
से ते बात सच छः सखी जे घर आर में जादे लोग रहे छै तनी मिल बाट के हाथा हाथी काम हो जाइ छै तऽ सब पर भार नहि पड़ै छै अल ही होबय के चाही सखी तऽ सखी ओनो पानी उानिके व्यवस्था कैसन छै
पानी उनि के तऽ ठीके छै हु पानी उनी लेकिन न पड़लौ एने
हँ न घर मे पानी उनि टाइम पर आबै छै कि न आबै छै
आबे छीयै पैनी तो आबे छीयै टाइम पर लेकिन लाइने न रहे तऽ कखनी चबलाब
नहि कि तबे बड़ी दिक्कत छै नै सखी
बड़ी लाइन के बड़ी दिक्कत छै
हमरो देने अभी तऽ तनी लाइन के ते दिक्कत न छै लेकिन पानी के तनी दिक्कत हो जाइ छै कभी कभी हमार आर घर मे बोरिंग न होइ छै तऽ सप्लाइएके पानी तनि इस्तेमाल करै छियै हमनी सब
तऽ सप्लाइ पानी तऽ टाइम से आबै छै ने सखी
सप्लाइ पानी याहि सुबह मे दिनमे तीन चारि साँच टाइम दे देबे छै तऽ कभी कभी न कभी कभी पानी नय देवे छै
तीन चार बेर देबऽ छै तऽ
हँ लेकिन कभी कभी नहि देवे छै सखी ई एक टाइम दू टाइम देबे न करै छै तऽ दम पानी
आ गर्मी मे पानी के तऽ ज्यादे तनी उपयोग होव छै ने
हँ आब सप्लाई के पानी भी हमरा कन न नीक आबे छै से खातिर पानी पियए खातिर फिल्टर लगेले छियै
हमरो आर देने तऽ देखू कभी कभी सप्लाइे पानी कभी कभी चला लेबे छियै तऽ गबड़ी गन्दा आबे छियै
जे ने एने भी बड़ी गन्द ओहि काह करी सकी ओहि साधने छैय त अपन पानी के इस्तेमाल ओहि करे छियै ओहि तनि फिल्टर लगा देना छी तऽ तनि
थ
हँ जे तऽ बात ठीक करै लऽ सखी
गोबड़ी कम छै हमरा ही
न ठंडा ठंडा पानी ते सप्लाइयो में आबे छै लेकिन बोरिंग मे ऐतबा बढ़िया पानी आबे छै ने
बोरिंमा वाला तो अच्छे रहे छै सखी
नीचे धरती से नीचे लेवल के पानी ऊपर टान के भेजे छै
हँ लेकिन कि करबु
बोड़िग
जे जेकरा साधन छै से अपन उपयोग मे लाबऽ छै
जी तऽ ठीके छै सखी गर्मी त एत मन लगै छै कि एकदम पंखा तके छै कि डोल रहे छै कूलर ओएसीयो हवा न देबै छै पते नय चलै छै हवा ओ सभके
हाँ सखी
तोहर आवाज तऽ क्लियर कभी कभी ना आबै छै सखी
हँ सखी तनी ऐेने नेटवर्क प्रॉब्लम छै
अच्छा तऽ ली सखी
कथी सखी
ओ च छक काज कर रहल है क सखी
न आ सकी अभी तो बतियाबे हिए तोरे से
ओ अच्छा अच्छा रुक हमँ तोरा केह दै छी
ठीक हो ठीक हो सखी रखै छियै तऽ